ओह
हेलो बकवी
हँ बोकबा तू एप पर किया ने रहै छी तह एकटा कल हमर बरबाद भऽ गेलै पहिने एतै बोकबा किछु बुझै नहि तुझै छी तू हँ हूँ ओमहर कथी लए जाइ छ एत त लग कते टाइम रहै छौ तोरा बड टाइम भेट गेलौ ओएह बर्तनमे जेकाँ तोरा टाइमे नहि रहै छो नए कथी लै बैसबीही तोरा तऽ टाइम के ई देखबिही ने हम केते फोनो पर टाइम पास केलियै केते पढ़ैयो मे
बुझाए एय आब बेसी लभ लभ नहि कर ओहो फोन राखि दीही
हूँह एना तोरा रख तामस उठै छौ नीक बात लए हँ नीक बात लए ओ तीस रुपैआ लऽ दऽ दिहे आय हमरा साँझमे
हमरा पाइ अपने नहि अछि कथि के पाइ एले नहि तेलय आ झूठे फुसे
ए बताह छै एहि पर लोक नए बजै छैय एय पर फंड जुटै छै ने तहन आबै छियै एना नहि
दीदी से बातो केलही
कहाँ केलियै बात साँझमे करबै बड़ नीक कहै छेलखिन मिश्रर जी बहन से अच्छा तो भाइए है ही ही ही ही
क्या ने गेलियै
कल ढ़रल छथिन तोरा पर इहो अपन इहो अपन आ बड़ आहे माहे मोगियाहा तहन तहन हँ हलो बलो किया ने गेलैही जबही या नहि जेबहै ओतेक हम किया ने गेलिये गप्प परय तऽ गप्पे बुझै
हँ छैहे की बूढ़ी दादी गै आवाज से आइ तऽ तोहर बनल छौ हमर कहाँ बनल छौ आवासीय
आवासीय तोहर नहि बनल छौ तू ओहि समय नहि बनेने हेबीही
तहन सक होइ छै दुनूके
आंइ
ह सकें
तोहर एखन काजो कोन छौ हँ तऽ एखन कोनो काजे कहाँ छौ तोहर बनाइयओके तऽ तो बैसले रहतौ कोन कथि ले तू फॉर्म भरलीही अखन भरबो करबीही तऽ पासो नहि हेमे किया तऽ ई मेन पार कर पहिले ओ
हमरा सङ्गे बनि जयतो भाय बहिन गे
अच्छा बुझि गेलियै लेकिन तू अपने ने बनेली ने हमर की गलती आवाज एहि मे नहि होइत रहै छै आवासीय मोबाइल से नहि भेल छलौ तू तऽ दुकान से बननेे रहहि ने आवासी चौक पर से बिसरि गेलही कि
कहि रहल छी
हँ चौक पर मोबाइल मे बड़ दूध हँ दू राति तक बर कोशिश केलहि हमरो टाइम पास केलैं सएहमे तऽ चौक पर से बनेने रहियै एहिठाम से कहाँ बनल छलहु अपन जहिया चौक पर बना लिहैं
हूँ चौकपरवलाके छैये नहि जेल भऽ गेलै ओ कहाँ छै
दोसर ठाम हेतै ओ प दोसर गोटा हेतै ने तकरासे तकरासे हू
पाइ लगतै जी पाइ लग
ई वला पाइ जमा कऽ ले जेते तू उएहसँ बना लिहें दऽ दै छै कहाँ दनि कहै तऽ छै शामबी झूठ थोड़ी ने बज
हँ दऽ दै छैै ओकरा बड़ प्रोसेस करय पड़ैत छै ओकर लिखल छलै प्रोसेसिंग
हँ तऽ टाइम से त टाइम से हँ टाइम पर टाइम पर दे ते ओना नहि दै छै अपने आप
हम्म
ओ कोटा पूरा हेतै ने जते टारगेट लेने रहते तते तू पूरा करही तखन जाके करै छै लेकिन दै तऽ छै एहिपर झूठ ने ने देख फ्लिपेकार्ट पर जे अपना सब लै छी तऽ उ एक दिन जे हमरा कोन द कार्ट मे आबि गेले हम ओते नहि बुझियै फ्लिपकार्ट किदिन ओहिमे त नहि हम देत बैंक अकाउंट देने रहियै ठीके ठीके नहि देने रहियै तहन आयल छलै कि नहि आयल छलै आ हमरा बुझते ने फेर उएहमे उहै हँ तऽ फेर ओ अपने आप कहि देलखिन अहाँ इहय पर से करियो तऽ एगो शामबी हमरा कुर्ती कऽ देल उएह मे से तूं काटि ठीक है ठीक है ठीक है उएहमे तऽ काटि लेलकै फेर ओ अपने बैंक अथि से फ्लिपकार्ट वला तऽ एहनो होइत छै तोरा आबि जाइत छै तऽ एहिपर थोड़े ने झूठ कहतै झूठ थोड़े ने बैजतै एतेक झूठ रहतै तहन तऽ क्यो करबे ने करतै
हू छैहे कि
ह
आम ताम से दूझावलामे तोरय छी
कि जानि गेलियौ आम कतहुसँ आनितो नहि छह तोरा तोरा अपनो गाछी मे जैह दसटा छलै दस टा अपना गाछीमे छै ओतयसँ तऽ बुझलिय पाइ देबौ तहन अन्बे बिना पाइ कह रहै छौ घरमे तऽ मोजर नहि दै छी ही ओ कोन हँ आ ह दै छी गाय के गोटी आ ओ ओहिठाम जे अहाँके अथी अछि की कहै छै कि कह
कथी
अग्नी क एकटा नेबोक गाछ छै रौ चुपेचाप देखा देबू सुुनि ना छोटकी दाइके एकटा गाछ छै नेबू के काॅले लग
ओ
ओ भेलैए देखा देबौ पढ़ि लियाह
हँ तऽ कत अ रोपब इ जगहो नहि
चोर गगा जेब ओते दौड़ देबै ओतऽ जा जाली लगा देबै के तोड़तै केओ नहि तोड़ै छै रौ दस टा पाँच टा तोड़ै छै ओहिना रहै छै
हू देखियलिए भ
हम्म
नेबोओ आब कमे भे जाइ छै हमरा पर ओ जोड़लखिन हे अपन फोटो भेजैत रहै छथि रतनाकर रतनाकर मउसा
कथी जोड़लखुन हें
वाटसप वाटसप अपन जोड़लखिन है अपन फोटो सब भेजैत रहै
ओ तोरा तोरा मोबाइल पर भेजते छथुन तोरा मोबाइल पर त ग्रुपमे जोड़लखुन ग्रुपमे की ओनहिए
अपने मुने भऽ जाय छथिन
अपने मुने भेजैत रहै छथि मसभ बुझि हँ देखय लए कहाँ एको
देखय अपना भेज ओहिमे की देखबयै हम ओहिने फोटोसब भेज कहै छै जेना लिखलवला गप्प सब सुख प्रभात वला इ सभ जेना मौसा नहि दै छलखिन
ओ
सब भे के एके रंग दिमाग छै तु आ हमर अपन ग्रुप जोड़लखिन हन
संतोष मामा तोहर
तोहर हमर आ कहै छै अपन ओ अपन दूएटा ह
बर मान लगल तोरा बरमान लगल खुन तू जोड़ लि त उ जोड़लखीन हें
उएह अपन देख त उएह ने केने हेथिन
हँ उएह केलखिन तू नहि ने किछ केलियै से मतलब तू नहि तू नहि केनेबही त ओ केने हेथिन हँ त उएह जोड़लखुन ओ
आब से खर्चा ह कि चलि गेलै किए नहि बाप रौ बा ओ सब जे खाय छै गे ओ जे दिन बुझी कुमरन छलै जे दिन उपलेन छलै उपलयना भोज आ तहन गेलै लेट जे भ गेलै कनि भोजमे से शेखर गेलै सोल टा कि सत्रह टा लिट्टी लेलकै समोसा लेलकै ओ दुनू मिलाक
सब तक खा लतै दुनू भै बहिन तून्नू क सबके बटबो केलकै तोरो सबके देलकौ न
आ हमरास एकटा के देलकै आ पहिले अपने खेलकै खूब बाप रौ बाप तैं भेल जाइत छै देखबही तब दोसरे रंग न लु बिलाड़ि जेकाँ दोसरे रंग शरीर लागे छै एहन नहि बा एहन नहि नीक लागे छै गुकर गुकर चढ़ै छै हँ
ह्म हमर त हाइट छोट छै तै एहे बुझियै हमरा एत टा हेबहि तु त नीको नहि लैतै कनि हाइट
फेर तऽ उएह पहिलुका उएह फोटो पहिलुका कते नीक छै देखबही त लगबे ने करतौ पायल छ आब केहन भलौ शायद ताहि दुआरे बाहरक समान खेल बाहरक समान खेलास न बाहरक सामान खेला से शरीर भागि जाइ छै
बढ़े छै तेल बला जते तरल पदार्थ तरल सुनी पहिले तरल पदार्थ जते खेबही न जरा फैट बढ़तौ जेना छेना रोज खेबही छनल छनल कचौड़ी सब देखही तोरा दस दिन मे तू मोटा जेबही तू एना भात रोटी से नहि मोटेभी ओसे ओसे मोट
मादुरी मामी के मादुरी मामी के देखै छियै बाप रू बाप भए गेल मधुरी मामी के भए भेलिय बिआह राहुल राहुल राहुल नाम छै हँ
छोड़ा के क्लर्क छले ओ उम्रो छलै
कम हँ तोेरे सबके एज के नहि तोरा सबसँ कनि छोट हेतै बुझी कहै छै ओकरा शेखर सबसँ से कनि पैघ हेतै
हँ त लवहे मैरज छै बड एज नहि छै छौड़ा दंत उगा जेना लगैत छै कनी कनी दाँत उगल छल
हँ हँ ठीके ठाक छै हँ ठीके ठाक छै नहि बेसी खराबे छै ठीके ठाक छै
हँ मुँह कान ठीक छै मनु सब जेना छै मनु सन नहि शेखरे सब जेना छै लेकिन कनी सुन्दरो छै हम देखने छियै ह हल्का सुन्दर छै एक रति नहि ओकरा सबसँ नहि करै छैै कहय छै उ सब दोस्त पढ़ै पढ़ै वला नहि ने छै पढ़ै वला से न देखि क्यो सङ्गत करते ने बिना पढ़े वला कियै करतै ओकरो सबके कथन नीके छै आ सनी जे छै लड़का पढ़ै ले आबै छल पढ़ा पहिले नहि अबै छलौ सनी आ मैथ हँ नहि अबै छलै पायल सब के साथ लड़के लड़के जेकर ओकरे लग जेते तो बेसी कह मैथ बनबाबै छै भगवान जाने की करय छै पढ़े हँ हँ पढ़े लए जाइ छी किताब ताब देखबो लऽ क लेकिन पढ़े छै से फुनगी छै गप तप न करतो पढ़े कालमे नहि करतहु हमँ दुनू रहियै पयलीया गप करै छलै ओ ने गप करितहु तऽ ओकरा ग्रामीण बैंक मे भऽ गेले कहलक आओर कतौ भेल छलो नोकरी छोड़ि देलके एहिठाम जे ग्राम मे भेले अपना दस्ती मे तऽ एहि मे ज्वाइन केलक के पायल ओकरा चारि ओ पाच ठाम भेले यै आ बुझि बिहारे बोर्डसँ नीतू पढ़ल छै कोनो प्राइभेटोसँ नहि बड़ मेहनत करै छथिन ओ भैया बारह बारह राति तक मने चौदहो घण्टा करय छथिन
नहि कोनो भी एग्जाम मे ने आदमी कत मारि खाइत छै तऽ मैथ मे मैथ
हँ नहि नहि देखी पहिल बात छै सीखा सीखा कऽ भाय बहुत नीक बात कहलकै कहलकख हन बढ़िया से ईमानदारी अहाँके एकटा एग्जाम के तैयारी भऽ जायत तऽ अहाँके दसटा एग्जाम निकल लागल ओकर बाद हमरा गठ बनि गेलै ठीके ओकरे देखही चार पाँचटा निकालके मेंस नहि होइ छलै तै के बाद एखन भेलैयै नहि किल्यिर आ ओकरा देखि भऽ जेतै कियै कि उहो देखि पढ़बै छै ट्यूशनो जाइ छै साझमे पढेलै बुझि ओकरा लग कते टाइम तोरा लग चौबीस घंटा हमरो लग रहैया हम त पढ़ले ने होय यै ओ कते पढ़ैत हेतै तूं ही सोचहीं राइते टा के आ तहनो निकालि लेल निकालै के मतलब छै भरि राति पढ़ि लैत ह देह छै मसरल ने माथेटा मे कनि ओ घुम अथी छै कनि माग्रें टाइप बुझा छै कि छै ने कहि ओहो बड़ नहि छै एक रति दुखाइत रहै छै लेकिन बिना पढ़ल सिखा की कहितो पढ़िते नहि छै
पहिले बड मोटैलो छलै बाप रे
पायल हँ मोटा तऽ गेबे केलेयै एहि बीच आर मोटा गेले सुते छै खाली एसी मे एसी मे सुततै तऽ आओर भऽ जेते भत लोड़ही
आ कहै छै हमपुछ हॅं हम पुछलि हम पुछलियै ओकरा मामी के
हँ
पुछलिए मा पायल माँ के पुछलियै